की की हाल चाल
हाल चाल बढ़ियाँ छै
आवाज नहि जाइ छौ
अबैये तोरा
हेलो
हेलो
हमरा तोहर आवाज नहि अबैये
आब अबै छौ
हैेलो नहि आबैये आवाज
आब अबै छौ
हमर आवाज जाइ छौ
हँ आब अबै छौ
की हम छत पर छी
आब अबइ छौ
कनि बाहर आबि जो ने
बाहरे मे तऽ छी हम
पुबरिया घर मे आबि जो
ओतै छी हेलो
हँ आवाज आन पूबरिया घर मे आबि जो ने
तऽ ओतैय तऽ छी हम
आब आवाज हमर आवाज जाइ छौ
तोहर तऽ पूरा फ्रेश छौ
हेलो
हेलो
ह
हेलो हँ
बजहिन ने
यार हम बजै छियै आवाज नहि जाइ छौ
तोहर आवाज नहि अबैया सभ सँ
तऽ हमहीं तऽ कह रह सएह तऽ कहै छियौ हम बजै छी तखनसँ
छत प ओ पुरिया घरमे आब
हेलो
हेलो
भोर आवाजे नहि जाइ छै
तोहर आवाज नहि आबैय
त हम की करियए हम नेटे मे छियै बाहर मे गेल रहियै हेलो
हेलो
हेलो
हेलो